हेलो, की हाल चाल?
ठीक छै, अहाँके?
हमरो ठीक आई।
की करै छी?
बौआ सके पढ़बै छी अखन।
अऽ गरमीे अइ आहूं दिस?
बड्ड गर्मी अइ।
अंऽ और घर में सब ठीक छैथ?
हँ घर में सब ठीक छैथ।
हंऽ।
आहा ठीक छी?
हँ हमहुँ ठीक छीयै।
अहाँ के बौआ की करैये छैथ?
किछो नहि बौआ गेल छैय पप्पा सने घुमै ले।
घुमें ले।
आ आर नहि एते जल्दी हम नहि बनबै छियै ने खेलाइ लेटेसँ बनैत छै। अखने की करबै बनाकऽ अहाँके बनि गेले से?
नहि हमरो नहि बनल हए एखन बौआ सभके पढ़ा लेब तहन ने बनायब।
ओ और दिन में की सब बनल रहे?
दिन मे बनल रहे भात दाल कटहल के सब्जी।
ओ
एखन तऽ कटहल के चलती छै ने मिथिला मे।
हँ एखन तऽ बड छै अपना सबके तऽ होइते छै सीजने पर तऽ खाय ल भेटेय। खाओ घीना ओ बस अखन कटहल आम फड़ल रहै
हँ फड़ल रहे आम ओतेक नहि फड़ल रहे फड़ल रहे।
ओ आओर सभ धियापुता सब
धिया पुता सब ठीके ठाक है सब बेर ओ ओते आम नहि ने फड़ै छै। कनि कम कनी बेसी भऽ जाइत छै ने एहिबेर कमे छले।
ओ कलम गाछी अइसे।
हँ कलम गाछी बहुते हय।
ओ तहन तऽ नीक है खेबे करू
खइतो छी, बेचितो छी, अमठो बनबैत छी, अचारो बनबैत छी। कीन कऽ कतयसँ होयइते बनायल।
हँ सैह सिम्पल आदमी कते स करतै ओते चीज। बिकाए जेतै।
अपन गाछ के छी बा बाप पुरखा के अरजल छेन त अपन करै छी।
नीक करै छी। बनाउ बनेबाक चाही, आब और जे बना लेब से बना लेब आब नीक पिछला जेनरेशन के थोड़े हेतै किछो बनाएल ओकरा त बनल बनाएल देबै त ओ खेतै।
हँ बनल बनायल देबै त खेतै।
आब ओ थोड़े छै जे अपनसँ छोट जेनरेशन कहतै जे हमरा किछ बनाले नै हेतै ओ सब के आब त बच्चा सब खाली पढ़ाइ पढ़ाइ। ओइके अलावा किछु करबे ने
ओतेक नै ने फायदा करै छै, घरके समान त घरके समान होइ छै न। अपन हाथ के शुद्ध समान होइ छै ने।
कुम्हरौरीयो सब बनबै छी।
हँ बनेने छलहुँ। आब त सीजन खराब भ गेलै ने कुम्हरौरी सबके त खा क सधा देलियै। सब्जियो सबके गाँव घरमे हड़ताल रहै छै ने। जे खाउ से त खाउ
अहाँके त अपने कतेकटा घरारीे अइ किए ने रोइप रोपा लै छी किछ किछ सँ।
रोपल छलैया त आब पैन लाइग गेलै न। तऽ सबटा खराब भऽ गेलै लत्ती- फत्ती।
अच्छा और अहाँके माँ पप्पा सब ठीक छैथ बहिन सब।
हँ सब ठीक- ठीक छैथ।
ओ धिया पूता तऽ कतेटा के छैथ बाल बच्चा।
बाल बच्चा एखन छोटे छैथ।
ओ अपन दुनू इसकुल जाइ छैथ कि एकेटा।
नै दुनू जाइ छैथ।
ओ दुनू जाइ छैथ।
दुनू जाइ छैथ खूब के पीठिया मे लड़ै छैथ।
हँ ओ तऽ होइते छै सबके बाल बच्चा मे झगड़े आइ कैल्ह तऽ झगड़े। फरिएनाइ बड़का होइ छै घर मे महाभारत ठैन दै छै धिया पूता सब।
घूरै फिरै लेें नै गेलौ कतौ।
नै कतअ जेएब बच्चे मे लागल रहै छी बच्चा छोट ऐ न अखन बड्ड परेशान। करैया जहन कनि पैघ हेतै तब पढ़ै वला भऽ जेतै तहन तऽ और नै कतौ जेबै।
बत की करबै त ओहो पैघ हेतै न एक दिन हमहुं अहाँ छोट रहियै न।
हँ सेह स
तहिना ओहो पैघ भऽ जेतै।
हूँ अखन तऽ गेल ओ घूमै ले पप्पा सने। दिन भैर रहे घरे पर। खाली के चे चें करैत रहै छै बड्ड बदमाशी करै छै।
अखन छोट छै ने हमर ओतेटटा या से तऽ लड़ैत लड़ैत अंत ठेका दैया। की कहू।
ओ
परेशान कऽ के छोइर दैए जे चीज एकटा लेत ओ कहत हमहुँ लेब। हम तऽ उहे से परेशान छी।
ओ होइते छै पीठिया मे जे एकटा के देखत दोसरो लेत ई थोड़े बुझत जे हम लड़ का छी की हम लड़की छी दुनू एक रंग लेब। आ तै मे बड़कासँ बेसी आब। हूँ आ तै मे बड़का से बेसी आब। छोटका करै छै बदमाशी जकर देखियौ घर मे। जे छोट बच्चा रहत से बेसी बदमाशी करत।
हँ छोटे बच्चा बेसी बदमाशी करै छै।
खेनाइ- पिनाइ आब बनतै।
हँ आब जेबै। बनबै लेए खेनाइ।
बनेबै।
रोटी भुजिया बनेब। आ दूध अइछ। बच्चा सब भुजिए खाइए।
ओ हँ बच्चा सब के तऽ अपन जे मोन रुइच मानलक से खेलक आ नैह तऽ जाओ सब। खाय थोड़े छय, धिया- पुता सब।
किए
हँ खााय थोड़े छै, खा दै य बच्चा सब ओतेक नै न की करै छय
नय बच्चा सब बड़ परैसां और सब ठीक आइ।
अहाँ किछो करै नै छी घर पर बैसले रहै छी।
नाइ हम तऽ करै छी। सिलाइ करै छी। अपन सिबै छी जे काज केला के बाद जे टाइम बचैए। तऽ ओहिमे बेस्ट कऽ लै छी, की करब बैसलास पेट भरत। एक टा क
ने से त नीके करैछी। नै-नै से तऽ नीक करै छी। की करै छी, अपना लोक के आब आब ओ जमाना गेलै जे खाली महिला आब घर बैसल रहते आब एकसा एक लड़की दुनिया चाँद पर पहुँच गेलै।
हँ एकटा कमौआ पर कतेक करबै कुनो बेगरता छोड़य बला छैय
नय बड़ बेगरता, से तऽ घर अंगना -आश्रम जोड़ा लगीयौ तऽ बड।
छै जे दै छौ से कर, जे छौ आबक बच्चा सबके तुके पर चाही चाहे छौ चाहे नै छौ
हँ से तऽ बड जिद्दी, आइ काल्हि के बच्चा बड जिद्दी होइ। जय जे कहत लेब तऽ लेब क छौ कि नै छौ से नै प पूछत हमरा चाही तऽ चाही
आ करतब तऽ करअ पड़त ना परता तऽ अपना लए पर तऽ नहि पढ़ता त अपना लै नै पढ़ता
से तऽ आइ काल्हि के बच्चा होयइते छै ओहेन से की करबै सबके एगो वएह बात सब घर घर एके बात
सोमबारी कहिया स छी
सोमबारी शायद अठारह सए छी, अठारह उन्अइस क जे सोम ऐत अही सोम स आब चालू हेतै न
आ सकरैत स करै छी की पूर्णिमा स
हम सकरैंते स करे छी इहै सतरह - अठारह क जे सोम एते न तही स करबै।
त बीस तारीख क सोम रहत तऽ बीस से चालू हैत
बीसे क
कते लोक तऽ पूर्णिमोस करैया अपनासबके मिथिलामे तऽ सकरइतेके मानल जाइए ने बाहर सबमे न पूर्णिमा मानल मानैया मिथिलामे तऽ सकरइतेके मानैया
हूं हूं ताहि दुआरे हमहूँ नैय
चा गेल
हँ मधुश्रामणियो हैत फेर मधुश्रावणी के तारीखसँ छै?
छी की अनून खाइ छी?
हम अनूने खाइ छियै हम नून नहि खाइ छियै।
नहि हम तऽ सभकिछ खाइ छी भरि दिन सहैइ छी आ सभकिछ खाइ छी।
नहि हमसभ अनूने खाइ छियै लोक कहै छै आब सभके अपन अपन होइत छै जे जकरा जे मोन भेल से खेलक लेकिन हम अनूने खाइ छियै अनूने
पञ्चमियो पाबनि हैत।
हँ अपना सबके तऽ अइछै पञ्चमी पाबनि।
ह्म तहन सत्रह पन्द्रह सत्रह तारीखके मधुश्रावणी रहत।
ओ सत्रहके
आब तऽ हँ आब तऽ धराक धराकके मिथिलामे पाबनिसभ आबि जायत।
हँ ओकर बाद जितिया ओहिके बाद तीज बड्ड भ जायत ने आब त पाबनि पाबनि पाबनिके तऽ अपन सबके छै मान्यता। तऽ सभसँ बेसि तैहि न अपनासभ तऽ नहि अखन हमर बौआ बढ छोट कैना- नहि करै छी पैघ हेतै बौआ तऽ देखबै तहन करबै पैघ हेतै तऽ करबै। एखन तऽ बढ छोट अइ। ताहि दुआरे अहाँ करै छी?
हँ हम तऽ करै छी तीन सालसँ करै छी।
ओ निक अइ किए नहि करब करू। अहाँके बौआ सभ कनिक पैघो भेलथि न।
हँ पैघ भऽ गेल छै तऽ कहलियै आब जे कऽ लेब से कऽ लेब आब त दे आब ओर उमर घटत बढ़ल जायत तऽ नहि ने कैल होयत।
नहि- निक अपन जे जे पाबनि होइत छै से पाबनि करबाक चाही। अपना सबमे कियकि अपना सब तऽ अपने विध तते होइया जे दोसर के विध हमसभ की करबै अपने एतेक चीज होइ छै छैे तऽ दोसर पाबनि किया अपनेबै।
मिथिलामे तऽ सभ स बेसी पाबनि होइय त हम अहाँ दोस दोसरके पाबनि कता सऽ करब। मिथिलाके पाबनि तऽ कए नहि सकै छी।
ब्राह्मण तऽ विधे मे बिकेल अए ब्राह्मण के एते विध कतौ नहि होइ छै। शुरू सँ लऽक अन्त तक खाली विधे विध विधे विध। आ ताहिमे बेटीके बिआह मे त सबसँ बेसी विध।
बड विध होइया भरि साल विधेतरिमे बहैत रहू।
हँ ताइ न सबदिन सँ बे विधे विध बड्ड होइ छै न अपना सबके। चलू ओएह बहाने लोक नीक पहिरो ओढि लैया नीकसँ सभ किछ कऽओ लैया नहि त आनदिना ककरा सम्भव छै एते चीज करतै।
ककरो सम्भव नैछै ओहो लाथे तऽ दू सए एक सए वला किन के दऽ दैत छैथ नहि तऽ कतयसँ गाममे रहै छैथ अपने कतयसँ देतैथ साड़ी।
ताई न आ पाबनि तिहार मे त भेट जाइये त ओहि बहाने तऽ भेट जाइये।
ओहि बहाने दूटा एकटा किन दै छथि तऽ। वेह पहिर कऽ रहै छी की करब।
की करबै एखन दिक्कत छै ने बच्चा सब पढ़ै वला ऐ धिया पुता छोट ऐ। जहन बाल बच्चा पैघ भऽ जायत तहन ओतेक थोड़े दिक्कत रहत। कनि तऽ एडजेस्ट करैए पड़ैत छै। सभके जिन्दगी मे
हँ जीबन भरि ले जनानी के दुःख लगले रहै छै। ने। कहियो दुःख नहि छूटत।
से तऽ छै। हे मिथिला के नारी जे होय छै। ने तकरा बड़ड दुख होय छै। जिंन्दगी मे बड संघर्ष करऽ पड़ै छै। जहन सीता मैया के करऽ पड़लै संघर्ष तऽ अपना सब ते नॉर्मल आदमी छीयै। अपना सबके तऽ करैए पड़त।
करैए पड़त।
से की करबै
सबके दाता राम छथिन। हँ आओर सब ठीक ऐ।
हॅं सब ठीक ठाक छी।
हँ सब ठीक छी।